हेलो
हाँ
हँ सखी
की हाल चाल छै
सब नीक छै स सखी अहाँके कहू की हाल चाल छै
हँ हमे भी नीक छियै सब समाचार नीक छै अहाँ तऽ हमरा आरके बिसरा आ गेले छी
नहि सखी कैसे बिसराई जेबै हम
ह कोनो न फोन न फान
खि तनी सास ससुर आवल ह हथिन ने ससुरके तनि सास के तनी मिजाज ठीक नहि छै
ओहो तबियत उबियत तनी गड़बड़ छै की अहाँ सबके ओ एहि से अहाँ तनि बिजी रहै छियै ने अच्छा कोनो बात नहि सभतो गृहिणी सभके रोजमर्राके जिन्दगीमे हो होइत रहै छै
हँ ऑपरेशन करबाे अभी आयल छियै अभी छे महिना तीन चारि महीना भऽ गेल छै
हँ हँ
तनी अपना तनी तनी दिक्कत होइ छै उनका हँ अभी तऽ नी छै लेकिन कबो कबो तनी तनी नीक दिक्कत होइ छै
का दिक्कत होवे छै आ
कबू का वहाँके कहत छन की कबो पेट में दर्द होइ छै कभी माथा में दर्द होइ छै
ओ
हुँ एतय ब्ड ऑपरेशन भऽ गेल छै लेकिन तबो ओ बात न मान खातिर
हँ यही तो हँ इही तो दिक्कत वाला बात छै
अबै छै उहे करऽखिन
आ अभी तो न पता चलै सखी लेकिन हँ कछ दिन बाद तनि उलनका के बुझााय कि हँ कैसन शरीर कमजोर हो जाय
हँ
बड ऑपरेशन के बाद छओ महीना एकदम स्थिर से रहे के पड़े छै कि तनि भी भर कम कुछो न उठाबे के तनी बैठ के जादे काम न करे के चाही तनिए ने ओन्ने तेजी से चले के न चाही सीढ़ी उतरे चढ़ै के न चाही ई सब तनी परहेज करे न तऽ ऐसेमें तऽ दिक्कत
करऽ हथिन
न तऽ एहि सममे त दिक्त होय ब कर सकी आर आ हुनकर साथ साथ सबके दिक्कत होइ
हँ सब कोइके परेशानी हो जाइ छै सखि
के ऑपरेशन उपरेशन में चाहे डॉक्टर पास जाय मे कितना पैसा खर्च होवे छै से तो अहा के मालूम छै न
हँ हँ बहुत बड्डी पैसा लाग जाइ छै आजकल के महँंगाई के इतना जमाना हो जाइ छै कि कुछ कहे के नहि
हँ
ऊपर से पेट्रोल उट्रोल के दाम भी बढ़ गेल छै छै डीजल पेट्रोल गैस सबकुछ
हँ आजे तो गैस के दाम बढ़ल देखलियै छियै सखी भोरे बोरे जे अखबार उठा के पड़ल छियै कि नजर पड़ल छै ओकरार पे आज के गैस के दाम फिर बढ़ गेल छै हमलले इका
तऽ नहि ओ एकदम दाम बढ़ दै छै की आदमी शादी बियाह में केकरो बेटी उटी के देते जे दे देेले ह क ओकरा ओतो देबे पड़ते
एकदम एकदम सही बात छै रातो के नहु से कर्जा करके आ पैंचा करके दे दहिं
देबय कें ही हँ
आर अहाँ कहन ककरो बेटी र के देब तऽ अहाँ भी बेटी छै तऽ अहाँके भी मिलत ई तो एक हाथ दे एक हाथ ले के समय छै
हुँ कम कमाइ हो गेल छै आर बेसी
खर्चा भए गेल हँ त महँगाइ जे छै बढ़ल रहल छै उर मे तो ई कोइ दू आय न हँ कमाई कम भऽ गेल आऔर खर्चा जादे
हुँ ई स्थिति मे जतेक कामाब ने ओते खर्चा हो जाए छै आ भविष्यल की बचैय याद ती बताव
हाँ सही बात अहाँ कहै छी की आदमीेकें इनकम रही तब तो आदमी दू पैसा रखब चाहे दू पैसा खर्चा करब एमेहर तऽ जे कमाइ आबै छै से तऽ खर्चे हो जाइ छै
हाँ
की रख तै आओर की बचाअत
ठीके कहै छी आर देखब ई इसकुल उस्कुल मे भी बड्डी फीस लगै छै
सही बात छै ओ तऽ आर ने प ने चीज के दाम बढ़ााक बैठल छै स्कूल अ तऽ आओर बाल बच्चा के माय बाप
कॉपी किताब सब च चीजमे आउ उपो से लेबे के है तऽ स्सकूले से लेबे के है बाहर से नहि लेबे के है
हँ अहाँ एकदम ठीक कहै छी करब तऽ करब क बाहर से कछो लेबे केनाइ छै तऽ अहाँके तो करे के पड़बे करे वहीं से लेबे के परि
हुँ बच्चो लोग के पढ़ाई लिखाई में कितना दिक्कत हो जाइ छै आ बबा म तें दुआरे लोग के की होते की ओ लोग बच्चा लोग के पढ़ेते
सही बात छै आज भी
प्रतिदिन बढ़ बढ़त जाइ छै म गाई
ई तऽ एकदम दुखी कर देले छै एकदम जे दाम बढ़ा देल नहि एकदम केैस के तेल क
हुँ तरकारी नून सबमे हो जाइ छै एकदम सबमे दाम बढ़ गेल छै
तऽ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ स तो सब चीज के दाम ऑटोमैटिक बढ़ जाइ
हाँ
ईस राजनीतिक के गन्दा खेेल छै
हँ सरकार के ऐसे नहि करेके चाही बताब जकर पास नहि है की करतै की की खेतै की पीतै
हँ कितना भर्ष्टा चार बढ़ गेल छै समाज मे ई अहाँ देख ले छियै आ अभी कल परसू एगो अखबार में न्यूज आवल छै क एगो लड़का आर के चार पांच गो लड़का मिल के एगारह बजे रात में कहीं पे घेर के मार देलक मार रहल रहल छै आओर वहाँ पे तनि एगो पीसी आर भ जा रहल छै तऽ ओ पीसी आर के ओकरा आर के आवाजो देलक लड़का लेकिन पुलिसवाला कोई मदद नख आ वी पैसा वाला आदमी रहै तो एकदम आर पीछे तो पूरा मोड़ च जााउ उठके आ जाइ
आ
एहिही सब से ने मन एकदम क्रोधित हो जाइ छै सरकार आ राजनीति से
हँ सही कहै छियै सखी सर सरकार लोकोग के तऽ कोई कामे नहि है
अच्छा अहाँके कार आरके काज भेटल छै
हँ कार्यके काम तऽ आबै छै
हँ एगो ओकररार से ई फायदा होइ छै सखी की तनी हँ दू पैसा आबै छै तऽ एगो घरके काम काजमे सहयोग हो जाइ छै
हँ ठीके कहै छियै
नइ तऽ अहाँ और हमे जे गृहणी छियै बाल छोट ब छोट जे छोटा छोटा बाल बच्चेदार छियै कहाँ जाइब कही कमााय उमाय खातिर तब एहि बहाना तनि सा होवइ छै घरमे कि दू पैसा आबैत छै
हँ ठीके कहै छियै
बहुत नीक काज छै
हु हम जुड़ल छियै आज आज वहाँके मीटिंग होइ छै अपनेके जुड़ले रहू की
रहले रहियै लेकिन ओ आर मे पता न चलल रहै कि अहाँ भी छियै कि ना
ओ नइ हम जुड़ै छियै
अच्छा तब तो अहाँके भी काज हँ अहाँ भी काम काज करबे करब
हँ हँ
ना ओ तब तऽ ठीक छै तऽ हम अहाँ भी तनि हँ मिलजुल करके काज के आओर बढ़िआँ से करब ठीक
हँ ठिके कहै छिये सखी दू चारि आदमी के आओर जोड़े से ठीके हो जाइ
हँ एगो परिवार ई तो एकर काजे अइसन छै कि अपन हित नात पर परिवार दोस्त महिम
बड्डे लोग एकरा मे काम करै छै सर कहै
हु
सर कह रहलखिन कि कि दू हजार तीन हजार लोग एकरा मे जुड़ैय छियै
हँ ई त बहुत बड़का तीन चार साल से ई काज चलि रहल छै ने तऽ ई बहुत बड़का ए प्लेटफॉर्म बन गेल छै हँ
लेकिन बड्डे अच्छा अच्छा काम आबय छै एकरामे फेर से उऽ टी वी जागरूक ता वाला काम आबल छै ओहो हम कइल रहलियै हँ हँ
त बहुत
हँ हँ एगो जानकारी हो जाइ छै कि सब कहथिन कि टी बी के बीमारी टीमे छुआछूत के बीमारी होइ छै लेकिन ओ टी भी आ
ऐसन कोनो बात नहि छै कि छुआ के बीमारी छै
हँ हँ इ सब से एगो बात सीखे के मिले छै से की की कोनो चीज छुआ छूत के न होइ छै
हँ हँ सही बात छै
हू
ह्म
फिर से पिक्चर वाला भी आयल रहलै
ह इमेज लेबलिंग के काम ओकरा कहै छियै हँ
ओहो काम हमरा भेटा आयल रहलै
अच्छा ओहु काम बहुत नीक कर रहल छै
हँ हँ
चलू ठीक छै सखी तऽ अहाँके करब हँ हँ जरूर जरूर करब सक
ठीक छै तनि हमर बैटरी डाउन हो गेल छै चार्ज कर लेबै तब फोन करबै